कऽ रहल अछि छै अपने आबके की हाल चाल छै तऽ सब बढ़ियां
बढ़ियां अपन बताउ
प्रभु कृपा बहुत बढ़ियां भऽ रहल छै अहाँ की कह रहल छियै एखन आहाँ भोजन तोजन कर हो छै कि सुतल छी ने ह अहाँ हम इ सुतले रहब
अखन अखन अह सुनल में की अहाँ के माँ कहे छले ह की जे आइ हमर बच्चा सब सुतलै रह गेल रहा है बहुत देर तक
उहे अबसेकबा नाम के अहा के भए गेल अछि ओकर की कहै छै विवाह भऽ गेलै फीनू भऽ गेलै
हँ ओकर बियाह भेल ये की कहू एतेक नीक लड़की
लड़की सब
की कहो तते ओकरा अथी छै ने जे जल्दी हर बड़ी छै ने एकटा भेटले तऽ कहलकै की जे माँ ई ते बड सुदर छौ एकरा साथे ते हमर बियाह करैये दिहे आ एक एक एकटा के रखने बाहर मे एकटा के घुमाबैय बनारस मे एकटा के घुमाबैया कलकत्ता मे एकटा के रखने ह गाम मे की कहबै आइ काल्हि केँ बच्चा सब सुनय वाला छैक आइ काल्हि केँ बच्चा सब तऽ पहिले घुमैत ककरो राखत ककरो बियाह करत ककरो सब सबकेँ कोनो ठिकाना छै आ कोनो मोजर दै छै माय बाप के बात के मोजर दै छै आ आ काल्हि के बच्चा कहत की नहि तू नहि बुझे छी आइ काल्हि के दुनिया मे एना होइ छै एना उलटे अहीं के पट्टी पराह देत आइ काल्हि माय बाप के मुँह बाज वाला नहि रहल ये पहिले के बच्चा सब छले जे बच्चा सब कनि सुनतो छलै आब के बच्चा सब नहि सुनैत छै आब के बच्चा सब बस अपने अथी मे रहत अपन धुन मे रहत ओकरा जे मोन हेतै से कर तै कहलिये जे केटा बरीयाती एतौरे है तोहर तऽ कहे छै हमर बरियाती हमर बरियाती तऽ बहुते एते एकटा दूटा के थोड़े अनबे करबै बता दू सए तक त अनबे करबै बेटी के बाप खर्चा हे त से नहि बुझी जाई छीयै लेकिन दू सय लऽ केऽ जेतै नहि तऽ दोसर बाली यो दोसर जे कहने रहे तकरा ले माय बाप जेकरा फिट केलकै या तकरा कहलकै ने जे एकरे से करे ले तकरे से करथि बुझैयै छियन ने से नहि से ने से नहि होइ छै बड्ड खर्चा छै घरके दू सएसे कम नहि दू सएसे कम बरियाती नयि एत कहलि ठीक छै दूसा किया तते ततेक गाम मे लोग सब छै ने ततेक कहैत रहे छै ने कहिया कखन की तऽ हुनका सबकेँ गाममे एलतैन आर बहुत दिक्कत छै नहि बुझैत छी आहाँ आइ काल् केँ गार्जियन सबकेँ माय बाप के बात ने बुझे छै बच्चा सब बच्चा सब अपने अथी मे लुप्त रहहिय अपन काज करत अपन एना ओना से ने की कहू आइ ओसब बात छोड़ू हटाउ ओसब कहैत छियै तऽ हमरा तऽ कनि आम तऽ कहिया ने केलहु कहिया ने खेलहुं आई अहाँके पतो नहि छलय त केँ साल भ गेल गेल आंहु कोन दुनियामे रहैत छियौ बौआ सब खेलाईया गेलै एकटा स्कुल एकटा घरमे अछि ओहि खेलायै आ अहाँ कहिया करबै अहाँके बारेमे अहाँके माँ बड़ा चिन्तित रहैत छथि अहाँ अहाँ कहिया कहिया बिआह करबय अहाँके माँ कहैत छलै तऽ क की कहू हमर बौआ हमर बौआ कहैत रहय छै जे बियाह नहि करब बियाह नहि करब कथी लए नहि करब बिआह आ ई तऽ गलत बात भेल बुढ़ारी हायत आ तहन जे अहाँके खाना नहि बनायल हायत तऽ केँ देत खाय ल अ केँ बारे मे बड़ी चर्चित सुनैत रहे छी अहाँ से जल्दी से कऽ लियअ ने तऽ अहाँके माय कहैत रहैत छथि ओ जे बियाह कऽ लेत तऽ हमर तऽ आधा टेंशन खतम भ जायत तऽ करू जल्दी सब बिआह कनिया केँ घुमू फिरू की छै इह जिन्दगी छै बौआ एते जादा अथी तन त भ गेले सो एते नै टेंशन एते नैय सोचिओ एते एते कहाँ गहराई मे नहि जइयो गहराई मे नहि जइयो यहां जिंन्दगी छै इएह अथी छै तऽ करू बियाह कनि बजाउ हमरो बजाउ हमहुँ कनी बरियाती मे आबी कनि कपड़ा तपड़ा दियो सबकेँ खरीद केँ तहन ने बुझब जै अहाँ बियाह केँ लो नीकसँ अ औ करू अहाँके भायो करताे दुनू गोटा एकय साथे बरियाती बारियति कहलियै दुनू भायकेँ एके बेरमे बियाह भऽ जायत तऽ ठीके रहत नीके रहत माय माय केँ टेंशन खतम इ की कहू आ सुनल मे अहाँके छोट भाय के अथी काज लागि गेलैन हं आ महीना पूरि गेलैन पैसो आएब गेलनि कहै छलथि हें जे हमरा बड्ड पाइ एलै कहलियै बड्ड नीक छनि तहन तऽ कनि दियौ कनि किछो करियौ कनि खाइो पिबै लए दियौ कनि जलखे पानिकेँ पाइ दियौ तऽ कहलखिन नहि अखन नहि देब सेहो तनी देलेयए अहाँ सबकेँ सेहो तनी देलेया सेहो से अहाकेँ बहिन कहैत छलैथ तऽ की नौलक्खा कथि नओ रुपैआ तऽ दैत य ने नौलक्खा हार की देत ई सब ईसभ कोनो जोगरक नहि अछि ईसभ बजते टा यऽ की कहू अहाँके नहि अहाँ खाली गप नहि दियौ अहाँके बहिन से हम सभटा बात क लेने छियै सबटा कहैत छले अहाँ केँ माय सब अहाँ के बहिनसँ सभसँ की बात करैत छी अहाँ
क
की कहू आ गाममे भोज खाय ले गेल छलहुँ की नहि गेल छलहुँ
ब लगलहुँ बुढ़िया मरि गेल रहै तऽ की करितियै भोज खायके जरूरी छलैये पहिने कहने रहै
कथी के भोज छलै
ओ कथी केँ छले पहिले दिन छले जेना अपना सभमे एकादशा दूआदशा केँ भोज
एकादशा मे कथी के भोज रहै भात दालि आ माछ भात के भोज माछ भात के भोज हयत तऽ ओहि दिन गेल रहियै माछ भात खाइले
माछ खाइते नै छियै कि करबै पहिलेक विवाह
अच्छा माछ भात नहि खाइ छी
टी सब्जी आओर रसगुल्ला ला नान पाँच प्रकारके मेवा ई चीज सब भोजमे छलियै आओर की करतियै तहन
तहन तऽ दहो दहो भऽ गेल खूब खेलौं खूब खेलौं तहन तऽ बढियां ऐ हमरे ने हाथ लागैया जहने ए कतहु भोज रहैत छै तते दूर मे रहे छै ने जे हमरा गेले ने होय रहैये की कहू जि आ हमर गाम मे हमर गाम मे गेलियै एक दिन भोज खायले देखलियै अरे सुनु न हम गेलियै गाम मे भोज खायला से जे हमर एकटा छलै अथी सखी ओ कहैत छले जे गै नहि देतो लागैया ई रसगुल्ला तो चल न दुटा रसगुल्ला राइखे लै छियै चोराइये कऽ हम कहलियै है एहन काज नहि नाम नहि न खराब कर अपन कहलखिन नहि दूटा लऽ कऽ राइख लै छी दुटा सुन ना दूटा तू राइख ले दूटा हम राइख लेब दुइये टा ओ झलकौआ जे गिलास सैया ओहि मे जे रखलियै लोको सब देखते छलै बताउ ऐ सँ नीक तऽ हम गिलास लऽ कऽ गेल रहितौं घर सँ तऽ देखेबो ने करतै ओ तेना कहलक की कहू पति इष्टे प्राण गवेलहुं एहन काज केलहुँ से एहन नहि एहन नहिये करीतहुँ तऽ नीक छेलै एहिसँ बढ़ियां तऽ हम छै नै नै नै आ ओ दू टा रसगुल्ला जे लऽ कऽ एलौं उ ककरो मुँह मे नै गेले ओ ने एकरे भेलै ने ओकरे भेलै बाले बच्च चे सब कहऽ लगलै ऐं कटा किया अनलैं अनतैं तऽ कनि चाइर टा दसटा अनते तऽ बुझबो करतियै कनि कोन साइड गेल मुँह मे ई दूटा तऽ समैझे मे नै एलै तऽ हम कहलियै कि कोनो बात नै गै बौआ दोसर दिन फेर आइनि देबो ओहि लै कोनो नहि छै दोसर गाम देखै छियै बड नीक हमरा गाम मे कनिक ई होइ छै जे कनी कमे कमे के दै छै लेकिन दोसर गाम सब मे सुनै छियै जे घरे घरे आबे छै लै ले प्लास्टिकमे देत बान्हि बान्हि के बान्हि बान्हि के सबके घर मे देत सब गाममे अलग अलग अथी छै सब गाममे अलग अलग चलती छै अलग अलग देतै खायले लेकिन जे कहू भोजक खाना लेकिन लेकिन अलगे स्वादिष्ट रहै छै ओ जे कते कतबो अहाँ अथी करियौ लेकिन घरमे नहि बनि पाएत ओहन खाना ना जेहन अहाँ भोज मे जे बनत से बड्ड नीक बनै छै बड्ड नीक अति मतलब मोन तते खुश भऽ जायत ने जे होयत रहत कि आइ भोज खेलहुँ हैं तऽ काइलो भोज काइलो भोज रहतै तऽ काइलो जेतौं तेना तऽ लेकिन भए नहि पाबै छै ने की कहू तते दूर दूर रहे छै न जे गेलो नहि होइत रहै छै होइत रहै छै जे केना जाउ केना आउ से वला बात रहैत छै
अपन पढ़ाइ लिखाइ के बात करू अहाँ पढ़ाइ लिखाइ करै
बउआ की बात करै छी हम तऽ सभटा मे तऽ टॉपे केने छी आहाँ पढ़ाई लिखाइ केँ बात करै से पूरा दिन पढ़ते रहैत छै बहुत श्रेष्ठ पर हम आयल छी अहाँ केँ नहि पता है नहि सुत मे तऽ सुन ना केँ कमि छी अहाँ सब केँ माय कहैत छथि जे ठेल क उठाबै छी सबकेँ आ तैयो नहि उठै जाइत छैक सु कहैत रहैत छै सुतबे करब सुतबे करब कहै छै जे उठै ला तऽ उ केने रहै छै सबकेँ सब तऽ तेहने छथिन की कहु अहाँके माँ त तंगे रहैछै लेकिन कुनु नहि हम तऽ उठ जाइत छी हम तऽ अपन चाइर बजे भोर मे उठलौ नहेलहु सुनेलं योगा केलहुँ हमरा इ सब मे बड़ा अथी ये सब मे हम जे पीछा रहैत छी एहिमे बहुत आगाँ छै ने झूठ क बजबय यौ झूठ क बजबय तकलियो अगल बगल स सब सैहै कहै छथिन पूरा हमर घर केँ लोक कहैत छै जे अहाँ तऽ बड नीक छियै बड़ कट टाइम पर उठे छिय लेकिन अहाँ केँ भाय सब किया एहन छथि अहाँ केँ भाय सब त टाइम उनी उठै छथि अहाँ त बड़ा समय पर उठैत छियैक अहाँ तऽ बड़ी तेज छी न ठीक छी ताहि दुआरे हम बड्ड हमर मोन बड्ड खुश रहैया ताहि दुआरे आब इ सब ते किछो ने करे छथि बस बैसल बैसल खाना मिले छै ने आगामे थारी लागैत छै खा ले छथि ओहिकेँ बाद हाथ धो लैत छथि बस भऽ गेलै पानि ला खाना ला सब्जी ला कपड़ा ला हँ हम बैसले हम बैसल रहबय ते खाना केँ बनेते हम ते खेनाय बनेबय पोछा ल भर उठलहुँ घर स आं अंगना अगना बहारलहूँ अथी नीपा पोती कते किछ केलहुँ हमरा तऽ बड काज रहैया हमरा एकटा दूटा काज रहत तहन ने अहाँ सब जे न से नहि ने छै मुँह तऽ हमर बड सुन्दर अछि मुह केँ तऽ कोनो बाते नहि करू मुँह तऽ मुहे अछि अहाँ के लेकिन बारे मे सुनल मे अहाँके मुह कनि नहि नीक भेले लेकिन ओकरा नीक बना ली यौ कनि कोनो बात नैय से सब कहबय करबै की एनाहिते होइ छै दू दुनिया एनाहिते चलैत छै कनि सम्हल कऽ चलबै तऽ सभटा चीज भऽ जेतै आ सुनियौ ने ओतय गेल छिये श्यामा मााय मंदिर दरभंगा के श्यामा माय मंदिर केहन लागल केहन लागल
बहुत नीक लगैत छै जे नओ नओ दिनकेँ जे नवाह होइए त नबाहमे बड्ड मजा अबैत कीर्तन
गेल छलियै गेल छलियै कीर्तनमे गेल छलियै हम तऽ एकबर गेल रहौं कते आनंद भेल ओएह नबाहमे गेल रहौं कीत कीर्तनो केलहुँ ओतऽ खानो खेलहु बहुत नीक देलक एकटा भा भात देने रहय आ गाममे जे बड़ी देलिए बरी केँ झोर छलै से देने रहय से खेलहुँ न हँ हँ तते आनंद लागल ओ खायमे सभगोटा भुकायल रहओं से खूब खेलहुँ खूब खेलहुँ खूब मेलामे घुमलहुँ दर्शन केलहुँ बहुत नीक लागल हम हमरा बहुत अति आनंद लागल मतलब हमरा मोन भेल कि जे हम फेर से हेताे तऽ फेर से जेतब लेकिन अखन तक तऽ ओ समय नहि एला जे फेर नवाहमे जे गमे एक दिन आब देखियो कहिया जहिया भगवती बजेतैथ तहिये जेबय अपन मोन रहलला से नहि ने होइत छै भगवती जहिया बजैत तहिया हेते न अपना नैय एखन त हमरा फुर्सत नहि अछि बड अचछी काज अछि ताहि दुआरे नहि सुते वालला बात नहि छै झूठ मूठ के नहि बजियौ आहां के ई चीज लागैत रहहिय सुतै दुआरे बड्ड काज छै हमरा काजे काज छै अहाँ नहि बुझैत छियै पूरा दिन हम ततेक काज करैत छियै ततेक अहाँके ई लागैत रहहिय जे हम सुतल रहै छी सुतल कत रहै छी ज ते हम सुते छियै तते तऽ लागैया अहाँ ओहि हमरा से जाादा तऽ अहाँ सुतैत हैब
हँ से मैन सकै छी चलू अहीँसँ ज्यादा हम लेकिन